हेलो नमस्ते कर अहाँके की हाल छै
हालचाल सब बढ़ियां छै आ रौआ बताउ का हाल छै
हँ हमर बि हाल सब नीक छै और बताई अ अभी केने छी ओने खूब आवाज अबै छै पंखा के
हँ य पंखा भ छै काफी गरमी रहै छै पंखा के आवाज ननू आबै छै
नहि ठीके छै कोनो दिक्कत नहि छै कि अहाँ अकेले सोय छी की
हँ अकले ही सुतै छै तो आओर बताै छी खाना पीना खाली छै
हँ हम तऽ खाना पीना खा लै छी आ सवेरे ही खाना खा लैत छी आ आओर बताै छी कि अहाँके मतलब कि खूब नीकसँ नीन्द अबै छै
हँ हमर तऽ नींद थो दिक्कत तऽ न ना रहै छै लेकिन रातोमे कमे सुअय छिये टाइम ना मिल लैत छै पढ़ाई के समस्या ले छै नीन्द ना लगै छै दिने मे थोड़ा दू घंटा सो लगे छै राद दिन मे सो छै केना
हँ हम तऽ अभी दिने मे सोैए छिय हमरा रात के निने न आबै छै
हूँ आओर बताबै छै खाना पीना खाय छै की भूखरि रहै छै
खाना पीना मे खूब खा लै छी खाना पीना मे कोनो समस्या न भेल छै
खाइ छीयै
आज हम खैले छी पूरी ओकरा बाद खैले छी आलू परवल के सब्जी खैले छी ओकरा बाद इहे सब खैले छी आओर कुछो नहि खैले छी
तै के बाद पूरी मे पेट भर जाइ छै
ए तऽ आज कलू आज हमरा एगो बाहरसँ खाय ल जाइ छै मतलब बाहरके बाहर एगो आदमीके घरे खाय गेल रहै छै तऽ ओ मतलब कि अब नहि बढ़िआँ खाना बना रहै छै तब हम की करब
हँ ठीके बात छै हमी तऽ ओ खाना खाय छियै अभीये हम अभी खाना खाय छी त थोड़ा खाय छी रोटी खाय छी आ सब्जी खाइ छी सब्जी और सलाद ई सब खाय छै पेट मे भर भर ग छै तऽ वहि बाहर जााक सुने छै कि म महालंब मे छै नु सुन मे छै कि चौका पे अच्छा लस्सी पिलैय छै तऽ वहि हम जााक लस्सी पी पी लेबे कि राबड़ी डाल के काजू किशमि डालके ए लस्सी पिलाबे छै त उहे हम पी पीलेबै तऽ काफी पेट के अच्छा लागे छै तोरब लस्सी पियए छै कि न कबो
हम तऽ पियै छी जैसे एगो एगो पैकेट वला होइ छै तऽ ओ पियै छी फेनो मतलब कि औरी खूब पियै छी लस्सी तऽ पियबे करै
त गर्मी तऽ काफी पड़ै छै हमर सा छै बाहर निकलल बहुत दिक्कत रहे छै आ दोस्तो के साथ घूमे छियै न खे खेल पाबै छी हम तऽ बाहर निकल घर से काफी दिक्कत हो गेल छै त लैका बाहर घूमे के खाली इच्छा करे छै हम तऽ दोस्तो के छै पाँच पाँच घंटा क्रिकेट खेले के मन करे छै तऽ हम न निकल पाबी रोआ खेल मे रुचि रहै छै कि ना कि दिन बर घरे पे रबे छै
ना हमरा तऽ खेलमे रुचि छै लेकिन उतना कबो कभार खेलैत छी जा मतलब जो बढ़िआँ आदमी हमरा जरे खेलैत छी ओकरे जोरे खेलैत छी नहि तऽ हम तऽ अकेले हमरा रहयके खूब मोन करैत छै हम अकेले ही रहैत छी अहाँके पता पता छै
हँ तऽ रोब साइड छै जे रब साइड त फेर पौधा बहुत रह छै सिलैत छै रौआ साइड मे बहुत आम लीची के पपीता सब के पेड़ पौधा त रैआ घर के साइड हवा रहे छै रोआ रहित त अकेले बैठे के अच्छा मौसम शान्त जगह छै अच्छा फील रहै छै हमर साइड से त खाली गाड़ी सब चले छै हल्ला रहै छै हमर त मने न करे छै अकेले रहै छै खाली दिक्कत होइ छै जादे सोचै छि रोड साइड त सब शा ति रहै छै त तूने चिड़ियाआर आबे छै कि ना
हँ एने तऽ चिड़िया एने गौड़ैया चिड़ैया तऽ कबो कबो घरोमे उड़ै छै समझ ले छी आ
ह बात त र‌उआ सही कहे
आहाँ के ते शहर मे एकोगो गौड़ैया चिड़ैया न दिखैत होइ छै उ अप
हँ बात त र‌उआ सही कहै छै हमर शहर मे सब ई सब कहां दिखै छै न पक्षी न मोर मोर तऽ खुल जाय न पक्षी न सब चिड़ैया सब छोटी छोटी पहले बहुत दि खै छै तीन चार साल पहले छै अब तऽ एगो दिखे के नाम नइ लइ हइ खाली कौआ सब इसब दिखे छै र‌उआ साइड सब मोर देखि छै कि ना
मोर हम तऽ देखले छी लेकिन इहाँ ना देखले छी बाहरमे देखले छी खूब मोर देखले छी मतलब एगो ना ल मोरके ल‌इको देख ले छी करीब दस बारह गो ले देखले छी मोरके ल‌इका
ओ त हम तऽ बचपन मे ग ए मामा के साथ गए छै पटना के चिड़ाघर छै नु त वहे थोड़ा घूमे गए छै तऽ काफी बढ़िया जगह रहै छै पटना के जूकर तऽ ओमे सब त ह प्रकार के जानवर के हम देख फेरो छै तऽ काफी अच्छा लगे छै लेकिन अब तीन चार साल पहिले अब ओतनो याद न रहै छै कि कैसन जगह रहे छै कैसन ना उहां एगो हो तऽ इगोइ होटल रहै छै माम खाना पीना खा आबै छियै और रात के हमनिके निकल जाइ छै रा आ आबे ले छै तू र‌उआ कबो पटना चिड़ाघर गइल बानि छै कि न
न हम पटना त आज तक हम कोनो चिड़िया गेल ब नहि गेल छी लेकिन इहे की होइ छै जानै छियै दोस्त का हमनु मतलब कि एगो बाहर गेल रहे छी तऽ वहां पे एगो पहाड़ी सब एगो पार्क रहे छै न त ओ दुनू तरसँ देखै छै। तऽ वहाँ से मोरके खूब झुण्ड दिखै छै। खूब मोर रहै छै। मोरके ल‌इका सब रहै छै। आ ओहिसे अहाँ जानै छियै मोर साप खाइ छै
साप मो सा मोड़ छाप साप खाय छै कि साप मोड़ खाय छै।
न मोर साप को खाय छै
ओ तऽ उसका जहर मोर को दिक्कत न पहुँचाए छै।
न उ उ मोरो साप खाय छै बिलाइयो साप खााय छै। नेउरो साप खाय छै।
तऽ त खा खाते हुए ना देखे छै। र‌उआ खाते हुए देखे छै। का
हम सुनै छियै बहुत ककरोसँ फिल्मोमे देखै छी सीरियलोमे देखै छी ग आ मतलब आवरी मोर नु माँंसाहारी जानवर छै। अहाँके पता छै।
त तऽ हम त सुननास प सुनले छै पहिले पड़ै छै कब याद उद ना छै तऽ मंसाहारी होइत छै हम तो सुनले बानी छै कि खाबै छै त ओकर जहर से कुछ फर्क ना पड़ै छै
न तऽ अब साप जैसन जानवरके खाइ छै। आ जहर ना लागै छै। तऽ कुछो होतै तबे नु फर्क न पड़ै छै।
ह